हेलो
हेलो
कि यौ रतनजी कतऽ, रहै छियै यौ।
अतै छी, आयुष जी एकटा अहाँसँ गप करबाके हम अहाँके फोन करहे बला छलहु हेँ सुनू ने सुनू ने एकटा गप अहाँसँ करऽके ऐछ हमरा हम् अहांक अहाँक - अहाँके जे बेटी ऐछ हम्
हं- हं
बुझलियै।
हं
से हमर लड़का स एना - एना गप करैया बुझलियै।
हं
हम तऽ, अहाँके बेटी हमर घर पर कैल्ह ऐल छलैए। हमरा कुन हमरा कोहैं छलए की हम हम अहीं के बेटा से बियाह करब त हमर पप्प पपा के ई सब गप नहि कहबै
हूं
हम कहलियै गै बौआ जतेक तोहर बाप अमीर छैथ, ओतेक तऽ हम छी ने। हँ। से एना थोड़िये होइ छै, तूसब तऽ एतेक बड़का जमीन्दार फैमिलीसँ बिलोंग करै छ।
हंअ।
तऽ आह की कहै छी अहाँ कहू आब।
देखू हमरा बच्चाके जे पसन्द अइ ओ हमरा पसन्द अइ। हमरा अहाँके बेटासँ कोनो एतराज नै, अहूंके बेटा निक लोक यऽ अहूँ सभ निक लोक छी। अच्छा तब बात रहलै पाइ- कोड़ी के। एक त आय काल्हि अपना आब एहिसँ पहिले दस साल पहिले। पहिले अपना सब साथे में चलिये तऽ एक साथे एक कदम उठेने छलिए एक साथ। एते कदम उठने छलियै अहूँ गरीबे छलियै, हमहुं गरीबे छलियै, ई नहि जे केओ जन्मे स धनिके छलैह।
हँ इहो गप्प अहां निक कैह रहल छी।
देखू भााय साहेब आइ हम कनि मुकाम बेसी पा लेलौंह अहाँ कम पा लेलौंह जिंन्दगी चैलि रहल अइ ने बढ़ियां स। आ तक त ककरो दुआरि पर तऽ केओ एले नहि न जे हमर करजा ई से डेटे, ताँ हमरा पाइ-कोड़ी से हमरा-हमरा से पाइ-कोड़ी नै अय आ हेलो।
की कहि रहल छी, दुनूके कुटमैती करबा देल जाय।
बात सुनू ने हमर सैह बात कैह रहल छी, एन लड़का लड़की राजी छै तऽ हम अपन बचिआासँ बात करै छियै, आहां अपन बचबा से बात करु एक बेर दुनू आदमी पर सपरिवारे भेँट करैत छी, की बुझलियै?
हँ - हँ मुँहसँ -मुँह बात हेतै तऽ नीक रहै।
कनि बढ़िआँ होइ छै, हमहूँ एखन छी कनि यूके दिसन छियै। तऽ हमहुँ फ्लाइट के टिकट देखै छियै, इंडिया जते जल्दी होइ छै हम आबै छी, तऽ आहां अपन कुटुमैतिक के बात कऽ लै छी ठीक ने, आ जतक तक बात रहले दुनू बच्चा- बच्चिया के, जे अहाँके बेट अहाँके बेटा कतऽ रहैया एखन?
हमर बेटा जे छै से अखन अहाँके उतऽ रहैया, लंन्दन में।
लंडन मे अइछ बेटा, की कऽ रहल अइछ अहाँके बच्चा?
ओतय तऽ जे छै से नहि अछि अहाँके हेलू। लन्दन- लन्दनमें- लन्दनमे छथिन एक गोटा। हूं ओकर नाम बरमुंडा छै बरमुंडा जी।
केयो बरमुंडा जी।
बरमुण्डा जी लंडनके बड़ पाइवला लोक छैथ, ओहो नीक लोक छैथ हूं। उम्हरे के छैथ, ओ लोकले छथिन लन्दन के, से हुनके हुनके जे छै, से हुनके अन्दर में हुनकर काज छै, हमर बाबू के हमर बौआ के।
हूं।
तऽ ओ हुनके अंडर में छै, अखन मंथली ओकरा जे छै, से एगारह लाख रुपआ भेट रहल छै।
एगारह लाख रुपआ आइ काल्हि के टाइम मे ठीक छै, ओना लंडन के हिसाबसँ इंडिया मे आयब के ओ पाइ बहुत बेसी भऽ जाइ छै, लेकिन लंडन के हिसाबसँ हमरा- हमरा नजरिया से ओ डेढ़ लाख रुपैआ हेतै।
हँ लंडन के, देखियौ आयुष जी हम तै दुआरे ने आहांके कहि रहल छी, आखन तऽ छुट्टी पर आयल अछि।
चाय लेब बौआ।
हू।
हां से छैके आ तै हमर बचिया कहलक जे हमसब पाँच छ साल से छीयै, बात करै छीयै, हम कहलिए कोनो बात नै ईद ओ अथी बा अथी जाक रतने अंकल छथिन और हम्ही छी कोनो अलग नै छियै। दुनू एक जिस्म एक जान छी, हमर दुनू के बहुत बड़का रहल छैले बचपने से बहुत बढ़िया दोस्ती यारी भेलै।
अ पहिले पहिले शुरुवे से मित्रता अ मित्र छी अपन दुनू कोनो तरह के मी
सैह तऽ हम्हु के देखि से देखू जखन-जखन लड़का-लड़की छै राजी, गोत्र-उत्र देख ले छियै, सब किछ देख ले छीयै, कुंडली-तुण्डली मिलबा लै छी की
तोरा साथे कोन ऐछ?
आ
कोन गोत्र ऐछ अहाँके?
अपने के शांडिल्य ऐछ।
हमर तऽ वत्स ऐछ।
चलू गोत्रमे कोनो दिक्कत तै नै यै गुरुजी के ऐन के कुण्डली-तुण्डली देखा दै छी।
नै तऽ गुरूजी हमर गुरुजी छथिन नै हमर।
हां।
अथी-अथी जे छथिन अहाँके प्रेमानन्द महाराज जी
अ हां-हां।
उम्म हां। तऽ प्रेमेनन्द महाराज जी के ओ तऽ हमर घर पर आबैत रहै छैथ नै ओ हमरा जे कीछो तरह के हमर तै हर समझू तऽ हम हर महने हमर घर पर हुनका बजबाबे छै।
नै-नै ठीके छै। तऽ हमरो बागेश्वर धाम बाबा जे छथिन हुनको से हुनके तऽ हमर गुरुजी छथिन। तऽ हुनको हम लेने एबै प्रेमानंद जी के अहाँ लेनै आबु।
ठीक छै तै एक नम्बर छै।
दुनू अपन भऽ गेलै की हेतै ने तऽ एक काज करा किछ के ए की की करब नै तखन त आब रहल छै एतऽ से तऽ ओतऽ क सूखा-सुखी नै करबै एगो भोजो-भात करवा के ओयमे की छै?
अ भोज-भात करबा देबै, हूं नै तऽ हमर एकटा गप आरो जे अहां जे हम राखै छी, हूं तऽ हमर बेटा तऽ अहाँके नमादे भेला? तऽ दमादके अहाँ की देबै?
देखू हम ओहे ले अहांके कहियै वला छलौ हें, देखू बन अथी लंडन में बचवा के अपन घर छै कि?
हां लंन्दनमे नै रहे जाए छै अपन अपार्टमेन्ट छै।
हमर हमर जे बच्चिया छै नै हमरा एकेटा गप कहलक जे हम लन्दनमे नै रह सकै छीयै।
हुं।
हम जे छी नै इंडिया मे रहय चाहे छीयै अपन कल्चर के आगा बढ़बय चाहे छीयै अहाँ सबसे जुड़ल रहा छीयै, हम कहलियै बहुत बढ़िया तौहर विचार अच्छा हम जाए छीयै दमादजी से बात करै छीयै, हम जे झाजी से बात केलियै
हूँ।
हमरा कहलक जे देखू पापाजी हम तऽ एतऽ अपन अन्दरमे कोनो काज करू चु तऽ हमर नै कोनो बिजनेस है। आ जॉब हमरा ओतऽ भेट जेएत चैर पाँचटा के बढ़िआँ भेट जाय हम कहलियै देखू बौआ जॉब नै करू। हमर एगो फैक्ट्री छै इण्डिया मे। ओ आब फैक्ट्री के आहाँके एम सी ई ओ चेयरमैन घोषित कऽ दैत छी। कहलियै एगो बढ़िआं सँ हमरा।
बना देबै ई हमरा उचित नै बुझा रहल है कियकि। देखियौ ओकरा ओतऽ एगारह लाख रुपाया भेट रहल छै। बुझलियै की ने आ अहाँ इंडिया मे ओ अहाँके अपन कम्पनी अइछ बुझलियै। तऽ अहाँके दू गोटा ई तऽ कहत कि अपन दमादे के मतलब घर। देखियौ अपन दमाद के ओ। अच्छा अलग बात होय छै हमर गप आहाँ बुइझ रहल छी बुझलौ की नै बुझलौ।
हँ।
हूँ। हमर गप की अइ आहाँके हम सामने लाबै छी गप। हमर गप ई जे हमर बेटा एखन एगारह लाख रुपआ कमा रहल है अखन ओकरा जे छै से पाँच लाख। केओ मोबाइले चलबै छै बुझलियै जे।
हूँ।
आहाँ जे छै से ओ- ओकरा कते देबै मैन कऽ चलू पचास हजार एक लाख टका देबै आर कते देबै।
सीओमे।
हूँ।
नै यौ महाराज की गप कऽ रहल छी पूरा फैक्ट्री हम हुनका दऽ रहल छी न ओ चलेथिन पठथिन
आहाँके अपने ई गप उचित लागत कि हमर दमाद रहता।
किया नै उचित लगतै किया ओ सी ई ओ थोड़े ने हुनका मालिक बना रहल छियै फैक्ट्री के। ओय एकटा फैक्ट्रीये हुनकर नाम कऽ रहल छी हुनकरे भऽ गेलै फैक्ट्री।
नैय- नैय तखन तऽ उचित अइछ हम बजबा लै नैय- नैय। हूँ ए पूजा पूजा कनि करू तऽ। चन्दन के करीब कनि फोन करू तऽ चन्दन के।
चन्दन यौ चन्दन चन्दन तऽ एतेै अइछ न।
नै चन्दन चन्दन कहाँ अइछ अतऽ।
नै तऽ आहाँ जे छै ने हुनका बजा लिअ हम तऽ हुनका कहलियै। और एगो जे छै अपारटमेंट बढ़िया से फ्लैट बढ़िया वी आई पी रोड है में उनकां एगो फ्लैट। हुनका किन दै छियै मकान पूरा।
बियाह मे खर्चा जे अइछ न अहाँके हम अथी। हूँ कम से कम बत्तीस करोड़ रुपआ के ओ बनल हेँ आहाँ के बुझलियै।
हँ।
बियाह के खर्चाके हम बजट अगर निकाल लियै तऽ एगो अंदाजा सँ।
हूँ, हूँ, हूँ।
तऽ बत्तीस करोड़ रुपआ तऽ एहिमे किछो पार्टनरशिपो करबै आहाँ?
देखु हमर सबके के हम एते दौड़ रहल छी तऽ हम अपन बेटियो आहाँ के दऽ रहल छी तऽ एहिमे पार्टनरशिप। कोनो बात बनेै नहि छै यदि अहाँ हमरा कहब तऽ अहाँके दऽ देबै ओइला कोनो बात नहि बत्तीस करोड़ कोनो हमरा लऽ बड़का रकम नऽ यऽ।
आयुष जी अहाँ देखियौ अहाँ अपन बेटी दय छी इहे बड़का गप अछि कियकि अहाँके बेटी जेका आइ तक पूरा जिला मे आइ तक केओ आएँख उठा कऽ नहि देखने अछि डरसँ हू
इहे बड़का गप्प अछि तऽ एहि लेल हम अहाँके बहुत ई आहसान अहाँके हम कखनो नहि भूल सकैत छी मिटा
हँ हूँ याईमे एहसान वाला बात की छै आहा अपने आदमी छै देखो जे जखन बचबा हमरा ठीक बुझाायल तऽ हम कहलियै नहि लड़का ठीक छै कोनो बात नहि छै किया कि बचबा के हम शुरूसँ देख रहल छी कोनो कोनो बच्चा के शुरूसँ हलचल देख कऽ बुझाइत छै इ बच्चा शुरुए सॉ संस्कारी छै ई छै बहुत छै बढ़िया
अहाँ के कोरामें खेलेने छी
सेहै न कहि रहल छी
हू आहाँ तो देखियौ आयूष जी हम कहि रहल छी अहाँके हमर बेटा तऽ देखने छी सात फूट के लम्बा चौड़ा अछि
हँ हँ हँ
ह्म तऽ से अहाँके बेटीके अगर कोनो भी दिक्कत हत तऽ ओहिके तऽ हम पहिले लिख लऽ रहल छी बुझलहु की नहि हँ से आयुष जी एकटा गप कनि हमर कनिया जे छथिन से आहूँ के पता या कनि बदमाश नजर के छथिन ह त ओ अगर कनि बाजथिन ता अपन बेटी के कहि देबै बिल तिल औ नाइ लेथिन कियाकि ओ कनी छै के
बच्चा लड़का बच्चा बचिया दिल्ली मे हुनका हम फैक्ट्ररी दऽ रहल छी बढ़ियां से
नाय नाय ने एनाथोड़ी हो छै यऊ थोरी हमहुँ सब बूढ़ भेलहुँ हमर सबके सेवा पानी के करतै तऽ
नहि तऽ अहाँके सेवा पानि ल तऽ अहाँके दोसर बच्चा अछि ने कियाकि जे बात छै हमर बेटी एकेटा गप कहलक देखू पापा हम रहले मेन छै कि ओ ओकर हमर बेटी अहाँके मालूम ह हम एतय रहै छी इ जतय हम रहै छियै ओते दस किलोमीटर दोसर जगह पर्सनल घर लऽ कऽ रहैत छै हमर बेटीके कनि आदत छै कनि गड़बड़ बारह बजे एक बजे उठलक ई केलक ओ केलक, ओ केलक, ई केलक, आए बाहरेसँ खा लेलक, ई केलक तऽ फेर। देखू हमरा सभके नहि बर्दाश्त हो जे तऽ अहाँसभ ओकर इनलॉ छियै। अहाँसँ अहूँ सब बुते बर्दाश्त नहि हेतै
हँ से तऽ अछि कियाकी जे हमरा सबके तऽ पता हमसभ तऽ अहूँके पता तीन बजे भोरमे उठैत छी आ ओ तऽ तीन बजे भोरमे अहाँके सुतते छथि
तीन बजे भोरमे ओ खाने खाइ छै से आहाँ बुझू
बताऊ यौ बताऊ
सेहा अ ओयादतहाँके अहाँके बचबे ओकर मामा बचियाके बिगड़लै ह अहाँके ब
कहलहुं हें जे लेकिन एकटा चीज एहिमे गड़बड़ी अछि अहाँके बेटी जे छथि तऽ हमर बेटा त तीन साल के सीनियर छथिन।
की देखू लड़का लड़की राजिहे तऽ हम अहाँ कियो नै होइ छि बाजयवला।
ह हमसभ अगर मना करबै तखनो करियए लेतै भाईग कऽ।
फेर अहाँके हम की कहै छैलो हमर बात सुनू ने ध्यानसँ हमर बेटीके जे ए रूटीन गड़बड़ेल छै तीन बजे सुतलहुँ, चैर बजे उठलहुँ, बच्चा एना केलो, ओना केलो, तो अहे के लड़की करल कभी कहे लंडनमे एतअ रैत होइ छै, तऽ लंडन मे दिन रहै छै।
सुनू ने ई दुनू कहाँ दुन जे छै, से हमरा कतो सूत्रोे के मुताबिक पता चलल इ दुनू मे फिजिकलियो किछ भेल छै यो।
आब से बच्चा बुच्ची छै, कहलकै - केलकै बियाह क रहल छै न। भऽ गेलै आब ओहिमे कि छै, की कर
नै तऽ अहाँके बेटी जे छथिन दू महिनाके प्रेगनेन्टो छैथ।
भइए गेलै तऽ अहाँके खुशखबरियो भेट गेल, हमरो खुशखबरी भेट गेल। आब कि छै बियाह दान
हम हमर तऽ पोटा पोति हेत, हम तऽ खुश इ एकदम नटे छी, आहू के नैत नातिन हैत आहू न नाना बनबला छि।
सेहे मुबारक होईयो समधीजी।
मुबारक होय समधी जी, ठीक छै समधी जी। अहाँके हमहु गप करब।